हं।
की हाल चाल?
ठीक छै कहियौ अपन
ठीक है खाना पीना भऽ गेल?
हँ हँ भ गेलै अहाँके?
ने ने ने हमर ने भेल हम सब हम्म, आइ कनि चइल गेलुं बाहर एनेहेयए घूमे लए।
अहाॅ कतसँ बाजे छिइ।
हम राजस्थानसँ बाजै छी। अहाँ- -
हँ ह बिहार स हँ हँ - -
अच्छा- -
आर कहियो- -
और सब ठीक अई- -
भऽ गेलै हमर सबके खाना- पीना अखने भेलैइया।
अच्छा न ई हमर सबके खाना बनि गेलै मंगर- - तनी की भेलै साँझमे न आइ संडे रहै न, तऽ कनि घूम लए चइल गेलिए हम कहलियै कनि ल चलू आ सावन कायैल स हेतै न कायैल स सावनके सोम करबै न।
हँ हँ।
हँ, कायल्हे से न करबै सावन? के बर्त, हँ आ कायेल स बहुत आदमी सक्रेत स करै छै, बहुत आदमी पूर्णिमास से करे छै मगर अपना सबके तऽ सकैरैत सब करै छथिन न हँ तऽ माँ उएहे कहलकै माँ जे की कहे छ तऽ ला चूड़ी नयि भेटै छै लहढी हम कहलियै नयि गे मां एत त नयि भेटैत छै। ओ गेल रहियैे भे आद कले, देखै छी गूम शायद भेट जेतै सावनके वजहसँ त बाजारमे सब कहि रहल छै जे सावन अखन नयि हेतै सावन न तीन तारीख से हेते एतय क
ह
करते ओ सब करथिन तीन तारीख स त नयि भेटलै। त ओइठाम लेट लाइग गेलै आ बहुत भीड़ छलै बाप रे।
हम्म अखन तऽ भीड़ भाड़ रहबे करत आबे तऽ पाबन आइब रहल ये अपन सभके सभटा।
हँ सभटा पाबन आइब रहल ह कि, मधुश्रावणी मधुश्रावणी कहिया कहिया अइ
तीन तारीख क पञ्चमी अइ।
अच्छा ओइके कए दिनके बाद होइ छै मधुश्रावणी हमरा तऽ बिसराओ जाइये। पूछैत रहै छियन हम सभसँ।
होइ छै एखन दस एगारह दिन त लागे नओ दिन पर त लागै छै द दसम दिन।
फुललोढी फुललोढी के लास्ट दिन होइ छै ना मधुश्रामणी, हँ त पन्द्रह दिन तऽ एनाहियो हेतै पंन्द्रह दिन तऽ फो हां तइके बादे भऽ सकै
आब देखी ई पता नहि यए एखन नहि बुझलियै यए। बुझबै तऽ कहब। जरूर, आऔर के सब छथि अहाँके परिवार मे?
हमरा एतऽ बड़, ससु, सासु माँ औ ताहिके बाद की कहै छै आ हमर बौआ
कै गो बौआ यै?
एक टा बौआ अइ।
ओ
आ कनीक बग कनी बगल मे हमर दिऔर, दियादनी हुनकर दूगो बौआ मतलब हमरा से पांच मिनट के दूरी मे रहै छथिन हँ हॅं खाना बनल ए भात, दाइल आ की कहै जे करैला के भरुआ, परोड़ के नै ओ भुजिया जेना बनेै छै हल्का हल्का मसाला दक ओ फ्राई वाला ओ बनल ए। हँ ओ बनल ए।
ओ
हूं हूं
और सब कहियौ। हम खेलहुएं मूंग के चटनी बनेने छलहुॅंहे आ रोटी।
ओ बड्ड नीक लागै छै। ही ही ही ही ही हँ बाप रे बा बड्ड नीक लागे छै। हम गेल छनौ से ओ चू हरियर लहठी हँ बाप रे अई साथे रोटी
नीबू डाइलक आ अत्ते नीक लागे छै रोटी संगे बड्ड नीक। लागू
हमर बौआ ओइठमान ओ बनेने छलखिन तऽ ओएह साथे हमरा लगैयै हम ई आठ नौ महिना खाना खेलियै हमरा ओ चटनी बड्ड नीक लागै छलै। बहुत जादे नीक लागै छलै, हूं। आ गांव में त गोल गोल बला जे रहै छै पूरा सौं पूरा सौंसे सौंसे रहे ओहिके ने बनै छै आओर ओहिस तऽ आओर नीक लागै छै। एते तऽ लोक खरीद क अपने बनेलक या गाँंव से अहाँ आनू तहन बनाऊ। गाम जेंका त नहींये भऽ पबै छै बजार के चीज।
से भुजि देलहुं ओकरा सीटी लगेलौं अच्छा लागै एकर स्वादे कीछ अलग
हँ ओकर स्वादे किछ अल नीक
अपन खेत के अलगे स्वाद रहै छै।
हां। बहुत नीक लागै छै।
आर कहियौ।
अहाँके कैटा बउआ अइ?
हमरा दुगो बौआ यै।
अच्छा
हं ऑपरेशन हम करा लेने छी, हँ हँ साथे।
अच्छा।
हमरो दियादनी दिल्ली मे रहै छथिन।
अच्छा हं।
आम रहे छिय त ऐल छलखिन ह रहलखिन हे एक महीना करीब गरमी छुट्टी दियोर ओतेए रहै छथिन, ओना छियै साथे मे? सब गोटा लेकिन ओ रहै छथिन दिल्ली मे।
अच्छा। हमरो सबके सासुर मे सभ साथे मे रहै छथिन हमर जे सासू माँ छथिन ने अखन तक ओ ओहो अपन दियदिननी के साथ साथे एके साथे खाना बनैत छैन मगर तेना की भऽ गेलै जे दुनू भाई के जे ऑफिस छै ने से दूर दूर छै तै दुआरे एत अलग अलग रहय पड़े छै।
हँ हँ त ओ त रहै पड़ै छै।
रहै छै छुट्टी तुट्टी या एहन किछु होइ छै तऽ ओहो आबै छथिन हमहुँ गेलहुँ मगर टाइम नहि बचि पबैत छै ने। आब आइ छुट्टी रहे तऽ आई कनी किछ आनि गेल अहाँ के बाजार के काजे। तऽ ओते चलि जाउ तऽ टाइम नहि भेटैत छै आयल छलखिन तैयो साँझ मे आयल छलखिन छोटका बौआके ल के ओ, हम कहलियै जे कनियो के नेने अबितियैन त कहलखिन नहि ओहो बाजार चलि गेल छलैथ हं अहाँके बड़ पासे मे रहै छथिन।
हँ साथेमे रहै छथिन।
अच्छा, बढ़िया अछि अहां गाँव में अपन रहै छी गाँव मे, आम भेटैये कि नहि।
आब खतम भेल आम, आब कते आम खेबै, आब भ
बापरे द रहल छै सौ रुपैआ मे गामवला मालदह तीन किलो चारि किलो के भेटै छै एतेक सुन्दर आम भेटैत छै। ई कहलखिन कि जे एकटा काज करे छी कचका आम खरीद क घर में राखि दै छियै ओ धीरे धीरे पकैत नहि रहै छै तऽ नीक लागे छै खाय मे।
हँ।
घरमे त नीक लगै छै राखी देेबै, हम ने आगे करै छी हर साल ने जे लास्ट होऽ लगै छै ने आम तऽ कचका खरीद कऽ दस पन्द्रह किलो, पूरा घर मे रहै छै तऽ नीक लागै छै। हमर सासुमाँ के ने बड नीक लागे छैन आम।
हां।
हँ। हुनका बहुत पसन्द छैन, हमर ब हमर बौआ तऽ छुबो बो नहि करैये आठ साल के भऽ गेलै। आइ तक ओ आम के पता नहि टेस्टो नहि केयने हेतै जे आम केहेन ओकर स्वाद होइत छै।
ने खुआ कऽ देखबी ने तखन ने खेथिन, जबरदस्ती खुआव।
भागि जायत नहि खाय छै। ओकरा जे पसन्द हेतै ओ तऽ बिच मे खायत ओहिके बाद अहाँ छटपटा के रहि जायब, मारि देबै मारि खा लेत मगर ओ ओ चीज नहि छूत, मुह बन्द क लेत, हं। हँ।
आइ काल्हि के बच्चा सब जिदीए बड होइ छै।
छै।
आइ काल्हि के बच्चा सब जिद्दी बड होई छै बडे।
जिद्दी होइ छैय जतबी बात बाजैय छैय ओतबी बात ओ करत। एक बाद बाकी अहाँ किछु कऽ लेबैय ओ नहि सुनत।
हमर बौआ दुनूके आम बड़ पसन्द बहुत जादा।
हर दियादनीके जे बौआ छथिन थिन बड़का अ हमर बौआ से दुनू बौआ हुनकर छोट छनि आ ताहिके बाद ओ हुनकर बड़का बेटा जे छथिन से ओ हुनका एतेक आम पसन्द छैय आम रोटी आम खाली आम ओ आम बहुत पसन्द छैय ओकरा बहुत जादा आम महिना मे हमरा लगैये ओ सब चीज ओकरा बिल्कुले नय पसन्द छैय। फेर ओकरा आम जे देते ने भरि दिन तऽ ओ एको बेर मना नइ करतैय जे हमरा नइ खायके अय।
से त छैेहे फलों के राजा आम ई नहि बुझय छियै।
एना हमरो सबके ओहन जे कहबैय ने आम से ओहन नय पसन्द अबैया। आ ठीक छैय खा लै छी माँ सभ बाजैत रहैय छैय जे खाइ सभचीज लोक खाइ छैय खा लेलहु जबरदस्ती मगर एतेक जे कहबैयने बहुत जादा पसन्द अइ ओहन बला पसंन्द नय अइ। आ जहन लास्ट भऽ जाय छैय ने खतम भऽ जाय छैय तहन कहबैय हमरा ने ई चीज खाय के मन भ रहल अइ। हँ से भऽ जाइ छियै।
तहन हाँ सब जाइ छलु सुतऽ लए।
हँ सुतले लए आयल छी, बेड पर आयल छी।
अच्छा।
हँ।
ह ईर भऽ जाइ छैय ने भोरे फेर उठू बौआ सबके इसकुलके तैयारी करू लंच बनाउ बहुत आ
गाँव में त मेन बाहरमे एगो रूम रहय।। बुझलियै गांव मे रहिके कै गो इमहर जोन मिस्त्रीमे एखन काम करय छी।
बाप रे ओ त आओर दिक्कत रहय छैय।
अकेले छीयै भरि-भरि दिन भऽ जाइ छैय पूरा नास्ता अलग बनाउ खाना बनाउ इमहर खाना दियौ सबटा करैत करैत हालत खराब भ जाइ छैय।
सहीमे गांवमें बहुत अथी भ जाइ छैय ए मेन इ गांवमे इ भ जाइ छैय ने घर कतहु अइ अहाँके कि फेर खाना वला बनबय वला अहाँके कतहु अय नह कऽल कतहु अइ बाथरूम कतहु आओर अइ। हमरो सबके सासुरमे एना भऽ जाइ छैय।
नय-नय सबके भ जाइ छैय। हमरो सबके सासुरमे घर एक साइडमे छैय फेर अहाँ बहु कनी दूर चलि के जैइयौ त लैट्रिग बाथरूम भेटत फेर कनि अहाँ हटिके जाउ तऽ कऽल भेटत बहुत दिक्कत भऽ जाइ छैय। हमसब एना जब जइते छीयै गाँव तीन साल, चारि सालके बादे एते जल्दी हम नय जाय छियै। ए एक सप्ताह ले गेलहु ओहिमे अहाँ अपन मम्मीयो के घर घुइम लियऽ ओहे मे अपन सासुर मे घुइम लियऽ।
बच्चा सब नय रहि प पबै छैय, हँ सासु मां हमरे स संगे नय अ सासु माँ हमरे साथे रहैय छलखिन मगर हमर ससुर ने बीमार पड़ि गेलखिन आइ से तीन साल पहिलेहे तऽ ओ एय बेेर मार्चमे खतम भऽ गेलखिन तीन साल सँ हमर अ हँ स सासू माँ गांवे मे छलखिन तऽ अय महिना के लास्ट मे ओ आबि रहल छथिन।
अच्छा
हँ हमसब कहलियैन संगे चलू तऽ नय एलखिन कहलखिन पहिल छाया होब दियौन पप्पा के घरे पर तयके बाद आब फेर ई पहिल छाया के चक्कर मे तीन चारि महीना भऽ गेलनि मार्चे महीना भेलनि हेँ। तऽ आब कहलखिन ए अय महीना मे लास्ट तक आबै छी। फेर तीन तारीख क हमर बौआ के बर्थडे छै तऽ कहलखिन बर्थडे मे हम पहुँचल रहब। उं
चलू नीक लागल।
हँ।
अपन मिथिला के आदमी सब सँ बात कऽ क त अलगे ख
बड्ड नीक लागै छै पता अइ लागे छै जे ई नय पता चलै छै जे हम नय कहियो बात केने रही नै एहन किछ रहै छै लगै छै हँ हँ लागै छै अपनापन टाइप के लगैत रहै छै, लगै छै अपन आदमी भेटल, हं
अपन मिथिलानी के अलगे अपनापन भऽ जाइ छै कतहु मिलै छै तऽ अपनापन छै।
से लागै छै जे हम नय अहाँके चिनहै छी नय अहाँ हमरा चीन्ह रहल छी कत एको रती पताए नय चलै छै बिलकुल बात करै छै।
एको रत्ती नै।
हँ एको रत्ती नय पता चलै छै।
परिवार जकाँ छै ने अपन मिथिला के आह
हँ तै दुआरे आ बहुत नीक लागै छै, बहुत ज्यादे नीक लागै छै। एको रती ई नै बुझाई छै जे हमरा जान पहचान नै यै हम केना बात करू या एहन किछ एकदम अहाँ खुलि कऽ बात करू आहां एकदम हां। निधोख अहाँ बात क सकै छि। कोनो दिक्कत नै ऐ तेहन छै।
और कहियौ
और स
तऽ अहाॅं अखनि अकेले अपन हसबेंड, वाइफ रहै छियै।
के आहाँ?
आच्छा बाहर काम परस आबि गेलथी अपने?
हँ ओ तऽ एलखिन, नै नै हम अकेले नै छीयै एखन हमर माँ बहिन आयल छै गाँव स। तऽ हँ आब ई सभ एतहे रहै छै ई सब दिल्लीए मे रहै छै तऽ तऽ माँ हमर एथिन हम कहलियै माँ आब एते देर एला तऽ रहि जो बौआ के बर्थडे छै ने तीन क तऽ कहलियै आब टाइमो नै छै आब रुकि जो ताहिके बादे जैहैं।
तऽ माँ सब छै एखन आब सासूमाँ एथिन इ महिना मे।
आच्छा ओ दिल्लीए मे ओहो सब रहै छैथि।